हलो हा, कॉल कटजी वियो न? ट्रे मिनंट ही थिया हुआ न पाण खे ॾंह मिनंट घट घट में घट ॻाल्हाणो हो न हा, त तहां उहे त काउंट थी विया हा न उहे काउंट थी विया अची विया मुंहिंजे उन में अकाउंट में त ॾिसण में तॾहिं आहियो त ट्रे मिंट थी विया त तां ॿुधायो पिया न की हिते बि शिविर लॻंदा आहिनि ॿारनि खे सिंधी सेखारण लाइ? के स्कूल वगैरह में।
लॻ हा हिते समर कैम्प लॻनि था न ॿारनि जा दरबार में स्कूलनि में सिंधी जेके स्कूल आहिनि न उन्हनि में सभिनि में न जेके जेके सिंधीस्- स्कूलनि वैशाली में झूलेलाल साईं जी दरबार आहे हुनन में अमबापुर दरबार में सिंधी त लॻल आहिनि ऐं अजमेर में त उअं बि सिंधी घणा आहिनि। त इहो त थींदा रहिंदव, तहां बि अजमेर जा ही आहियो न? तव्हांखे त ख़बर ही हूंदी
पढ़ाईंदा हुआ कंदा हुआ न हाणे त उहो सभ बंद थी वियो आ त हाणे पाण खे इहे शिविर लॻाइणा था पनि न त पहिरीं त सभ स्कूलनि में इननि
ॿिया भी स्कू घणे ही स्कूलनि में सिंधी आहे।
हा हा। हलो आवाज़ अचे तो मुंजो तव्हांजो आवाज़ कटिजी वियो। हलो हलो हलो हलो तव्हांजो आवाज़ अ मुंजो आवाज़ अचे तो?